हँ हेलो
हँ
हँ हँ, गोर लगै छी। की हाल समाचार अछि
रहू, ठीक छी अहाँ की हालचाल यऽ
ठीक अछि हमरो
अच्छा, अहाँ मधुबनी सँ छी ने
हँ हँ हम मधुबनी से छी
अच्छा तऽ अहाँके मैथिली बहुत सुन्दर यए हँ आर कहू, की करै छी
भोजन-पानी भेलै
हँ हँ भोजन तऽ भऽ गेल
चलू ठीक छै
पुरुष सभके रहै ने, तऽ ओ सभ गेल ठंड ओते भोज खाय लेल घरमे हम तीन गोटा रहि हम, हमर सास आ बेटी यऽ, कनि दस बरखक
अच्छा अच्छा
तीनू गोटा खेलहुँ, पीलहुँ, तकर बाद एलियै छतपर, किएक तऽ जिओक नीचाँमे नेटवर्क नहि रहै छै।
अच्छा अच्छा
हँ आर अहाँ सभके भऽ गेल
हँ हँ हमरो भऽ गेल
आ के सभ यऽ अहाँके घरमे
हम छी, हमर दूटा बौआ अछि एगो तीन सालक बेटी अछि आ ई कोदीमे छै, छओ-सात महिनाक
अच्छा, बहुत छोट बच्चा यऽ, तैं अहाँ मतलब असमर्थ रहै छी बेसी रातिके बात करैमे ने
हँ हँ, बहुत छोट छै ने, तेहि लेल
ओ अपना कतऽ रहै छथिन
अपने रहै छथिन गोहाटी
की करै छथि
हँ, अपन बिजनेस छै हमहूँ छी तऽ गोहाटीए मे, मुदा एखन हमर घरवला गेल छथि गाँव किछु काज सँ हँ
अपन बिजनेस करै छथि ने
हँ अपन बिजनेस करै छथि
आ सास ससुर सभ
सास-ससुर सभ गाम पर रहै छथि खेत पथारी उ फेर गाय सभ छै, हुनका सभके देखलक भाल करै छथि
ओ, कतेक दिन भऽ गेल अहाँके विवाहके
हमर विवाहके चारि साल भऽ ई तीन साल पूरा कऽ के चारिम साल चढ़लियै
अच्छा इमरे भेल यऽ ने हमर तऽ भऽ गेल बीस साल, एकैसम साल चलि रहल अछि जुनून भ गेल य एकटा बड़का बौआ यऽ, हमर ए बेर मैट्रिक केलक, तकर बाद ओकर पटना मे सेट कऽ देलहुँ
आईआईटी कऽ रहल यऽ, आ बेटी यऽ एखन सातमामे
अच्छा
हूँ
अह
हँ
हमरा तऽ एहिठाम गाममे रहय पड़ैत छै पहिने किछु दिन तऽ रहलियै रहए बच्चासभ छोट रहे नेऽ किछ दिन सहरसा मे रहलियै रहै
हूँ हूँ
तऽ फेर घरमे सास ससुर बूढ़ छथिन तऽ हुनकासभके दिक्कत होइत रहैन तऽ गाँव से गाड़ी चलऽ लागले स्कुल बस तऽ फेर चलि एलियै गाँव बेटा के दऽ देलिये स्कुल बससँ जाइत बाहर पढ़य लऽ आ फेर तकर बाद किछु दिन बाद देखलियै गाँंव के माहौल बढ़ियाँ नहि रहै स्कुल से एयलाक के बाद ने साइकिल लै आ पुरा गाम घुमल घुरै तकर बाद ओकरा होस्टलमे दए देलहुँ चौथामे रहै तखने
हूँ हूँ
आ फेर जब मैट्रिक केलक तऽ सहरसाके हॉस्टलसँ मैट्रिक केलक तकर बाद दिल्ली पब्लिक स्कुलसँ तऽ फेर ओकरा पटनामे सेट कए देलहुँ अपना चलि एलियै रह ओहि समयमे गाँव गाँवमे फेर हँ ससुर छथिन दरोगासँ रिटायर भेल
अच्छा
हँ आ अपना छथिन एम आर
हूँ
ओरियल हेल्थ केयर मे
हँ हँ आब बुझलियै
हँ अपना रोज जाय छथिन सोनमरसा ड्यूटी भोर के जाय छथिन साँझ के चलि आबैत छथिन
हमर तऽ अपन काज छै
अहाँ कथीमे करै छियै
हमर बिजनेस छै ओ पानी पूड़ी गोलगप्पा चाउर सब नहि होइ अछि
अच्छा
फुचका फुचका सभ पापड़ी चाट आलू चाट सब वएहके काज छै हमर अपन
अच्छा तऽ दुनू गोटे मिलकेऽ करै छियै
हँ दुनू गोटे मिल कऽ केलहुँ
हँ तब तऽ फेर छोट बच्चो य फेर इहो काजो रहैए तऽ फेर तऽ दिक्कत होइत हेत समय निकालैमे
हँ हँ आ समय रहै छै तऽ बच्चा सब कानैत रहल
हँ
हूँ हूँ से भऽ गेल
हँ तऽ अपन मतलब दुकान यऽ कि रेहड़ी यऽ
नहि नहि एनाहिते किराया पर लऽ कऽ करै छथिन
अच्छा
ओहो
ओना ई सब बिजनेस बहुत चलै छै एखन ने
हुँ हुँ
किए तऽ आइ काल्हि जेना आबि गेलैए अहाँके ई फास्ट फूड सभ वला फैशन ओहि दुआरे ई सभ चीज बहुत चलै छै हँ
ह
तऽ अहाँके शादीसँ पहिलेसँ अपना करै छथि ई बिजनेस
नहि नहि, शादी सभ पहिने सँ नहि करै छथि शादी टाइममे दोसर काज करैत रहथिन कम्पनीमे करैत रहथिन ओ जे कागज दबाइमे कागज नहि पड़ैया तीन चारि खंडी जे मड़के देल रहे छै तऽ बैंकक कागज निकाले वाला काज करैत रहथिन कागज फोल्डिंग मुदा घरमे किछु समस्या के कारण हमर माँ गिर गेलखिन ने तऽ डाँट टूटि गेलै तऽ के किछु समस्या के कारण नहि भऽ पहिने ओ काज छुटि गेलै, बहुते दिन साल भरि रुकि गेलखिन
ओ
तऽ माँके ठाढ़ करबामे टाइम लागि गेलै, समय तैहि दुआरे सँ काज छुटि गेली तखन अपन काज सीख कऽ हम अपन काज शुरू कयलहुँ तीन सालसँ आहों काज कऽ रहल छथिन
तऽ बढ़िआँ इनकम इहो सभमे बढ़िआँ इनकम भऽ जाइ छै
हँ हँ अ तऽ हमडे रह जे हमरा तऽ आदमीके जरूरी अछि ताहि दुआरे हम एतेक छोट बच्चाके लऽ कऽ हम
हां हँ की करबै? तऽ दोसर आदमीके फेर मतलब सासो कहै छियै, बूढ़े आइछ तऽ फेर बच्चा के मतलब अहाँ जे चाहबै ओ गाऊ छोड़ि देथिन, आ अहाँ लग रहै तँ फेर सेहो तँ सम्भव नहि यऽ
से नहि छै रे।
आह। गाम-घरमे मतलब जमीन जगह य खेती-पथारी सभवाला।
हँ हँ छै हमर जनकपुर छै मेन घर हमर जनकपुर छै जानकी जीके स्थलमे हम
मतलब अहाँके नैहरा भेल जनकपुर
नई नई हमर घर सासुर छै ले जनकपुर
नहिरा
हमर नहीरा छाई मधुबनी
अच्छा मधुबनी छै
हुन
मधुबनी अ बेनीपट्टी गाम छै ने अथी बेनीपट्टी छै ने बेेनीपट्टी से अन्दर जे छै एकटा खीरहर गांव ते गांव मे घर छै हमर
अच्छा न इ तीन चार दिन पहिले ने एहिना गेल एखिन हमर माँ पापा भाय भौज सभ घुमय लए जनकपुर गेल छथि तऽ हमरो कहैत रहै तऽ हमरा तऽ छुट्टी नहि रहै एखन हमर गोतनी सभ आयल रहै दिल्लीसँ तऽ एखन परिवारमे दस गोटा रहियै तऽ फेर हम पैघ रहियै तऽ हम छोड़िकऽ फेर चलि जतियै ककरापर सभके
तऽ ओहि दुआरे हम नहि गेलियनि
हम तऽ अपनामे पैघे छलहुँ मुदा हमरा तऽ आदमीके जरूरी पड़ि गेलै पैघ होतिमे हममे शादी भेल आके सओ महीनाके बाद हमर सासू माँ गिर गेलखिन तऽ डाँर टूटि गेलै हुनका
अच्छा
त हुनकामे लागि गेलहु एकर पप्पो लागि गेलखिन बौआ सबके पप्पा हुनका सहिए करऽ मे लागि गेलखिन हाथ पकड़ि पकड़ि कऽ चलाबऽ उलाबऽ मे समय लागि गेल काज छुटि गेलै ओ वला तऽ एहि वला काज पकड़लखिन तऽ फेर बौआ हमर छ बड़की बौआ रहथिन
कनी टा के रहथिन दू तीन दू महीना के लगभग त चलि एलियै
अ हँ की करबै परिस्थिति सब कराबै छै
हँ हँ की करियै आब ह आदमीए के जरूरी छै आ किनको रखथिन तऽ ओ तऽ फ्रीमे तऽ नहि रहता ने ओतऽ पैसे लेथिन
हँ हँ
त ह एहि सभके चलते करू चलू आब चलबे करै छै सभज अखन किछु कारणवस फेर घर गाँव जाय पड़लै तऽ गाँव गेलखिन हे ओ धान रोपनी सभ जे भऽ रहल छै तऽ पप्पा ओते अथी नहि छै ने ओ कहलखिन आ दस दिन ला तऽ उएह गेलखिन हे बझलियए आब हम बच्चा के लऽ कऽ फेर जाउ आउ परेशानी भऽ जायइत हमरा हमनी जायब से जाब वही अपन धोपनी सब कह त हम चलि आयब आब' वला छथिन दू तीन दिनमे चलि अयथिन
ओ
हँ अयो ठाम धानके रोप तोप चलैत छै
हँ हँ
हँ ओम्हर जन सब केना लैए पैसा
ए हमरा नहि जानकारी अछि आब द सो के ले छै कि तीन सए के कठ्ठा लै छै हमरा नहि जानकारी अछि
ह इमरा अढ़ाई सए टका ले छै आ बाप रे ओकर सब जे फरमाइश रहत खाना के आइ बड़ी भात
ओ हँ हँ हँ जे हम आहाँ नै खेबै ने से ओ सभ खायत मरैत रहू चुल्हा लग बैसि बैस कऽ बैस बैस कऽ रोटी फुला फुला कऽ दैत रहियौ हुनका दालि भात सब्जी तरुआ पापड़ तिलौरी बना बना कऽ दियऔ
हँ पहिने माँसभ कहैत रहथिन कि जे मोटका मोटका रोटी बना दियह रोटी पर नून तेल अचार मरचाइ दए दियै तऽ ओ सब खा ले आब तऽ फरमाइश चलै छै
फरमासि चलै छै दालि भात सब्जी तरुआ पापड़ तिलौरी शाकाहारीमे इ सभ खाय मांसाहारीमे माछ मछली दियौ तब फरमाइशी खाना सब खााय छै मुदा हमरा घरमे तऽ ई नहि चलते माँंसहारी नहि छै हमर सासू माँ तऽ दुधा वैष्णव छथिन त मांसाहाड़ी नहि कहारी चलल तऽ वएह दालि भात तरुआ पापर सब्जी सब बना देलक
हं
हूँ
नहि एहिठाम हमर हरबाहा आयल ने अङ्गना तऽ कहलहुँ कि हौ कन्हैया तोरा सबके तऽ बढ़िया छ तू सब अपन धान रोपे छह पैसो कमााय होय छ छै आ रंगग छंग के खानो भेटे छै आ हम सभ जे भरि दिन चूल्हा लग मरैत रहे छी से हमरा सबके केओ तनखाह देय वाला नहि या हुँ हह कते हँसल कहलक गिरहतनी अहूँ सब जे टके ताकबै तऽ फेर हमसभ कतय जेबै
कतय जेबै उएह तऽ
आओर की कहु आ जमीन जगह ढेरी छै दस बीघा बढ़िया छै छै गाँवमे तऽ बढ़िआं भए जाइ छै सगरे खेती के बहुत ताल एखन
हँ हँ
हुँ
छै हमरो छै खेती खेती पथारी तऽ छै हे बाद बाँकी बड़ा बड़ा तालाब सब छै पोखरि सब छै माछ पालन होइ होइ छै
के गाम लेकिन बड़ नीक यऽ मधुबनी गाम हमरा बड़ पसन्द यऽ